जय झूलेलाल
जय झूलेलाल दीदी ॿियो ॿियो ॿुधायो ठीक आहियो?
सभु आनंद मंगल तव्हां ॿुधायो?
बढिया, मां भी सही आहियां बिल्कुल।
मौसम सही आ तांजे हितां जो
जी ॾींहुं भर तक झुड़ लॻल हुयो, मींहु न पियो आ। री हाणे बूंदाबांदी चालू थी आहे।
असांजे हिते त वेदर रिपोर्ट आहे, भई ॿिन टिन ॾींहंन में पवंदी। बारिश तेज, पई थव हूअं बारिश हिक ॿ बारिशूं त आयूं हुंदव?
हा विच- विच में पई हुइयूं कल्ह बि पई हुूं अलाए! अॼु थोड़ी उस निकती हुई, ऐंऊ हाणे थोड़ो सो बूंदा बांदी थिए थी।
हले उ भ तन मौसम सुहानो आ ईएंं।
हा मौसम थदी हवा त हले थी। बस मींह नथो पए वधीक।
सतना वारा ओ, सतना वारा तव्हां सभु।
हा हा तांआहायो महाराष्ट्र मां।
तां महाराष्ट्र अरे बाप रे! हिते सत न अड़े वाह नाांगपुर मुंहिंजी मासी बि रहंदी हुई, हाणे त लॾे विया मासी वारा। पर तव्हांखे तव्हां नागपुर जी हो फेमस अथव न छा फेमस अथव? नागपुर जी त नारंगियूं।
संतरा हा
संतरा ऐं हिक, ऐं हिक तव्हांजी सोन पापड़ी
सोन पापड़ी त फेमस ई आ होत हले
नाकपुर जी, तॾहिं बि भईया जंहिंखे ओरिजिनल दुकानूं ख़बर हूंदियू हुनन खे सही शइ ती मिले न। ॿियो ॿुधायो तव्हां छा कम कार कंदा आहियो? ॿुधायो पंहिंजे बारे में भईया सुठो आहे हिन बहाने देश जे हर भाव खां ॻाल्हाइण थो थिए।
जी जी बिल्कुल, दीदी सही आ, मां त हाणे इंजीनियरिंग पास आउट थियुमि।
अरे वाह लॻोईता एज खां यंग लॻोइ हा ॻाल्हाइण खां लॻे ई तो, इंजीनियरिंग करण खां पो बि सिंधी में एॾो सुठो कमु आण
जी- जी मां हाणे नंढिपण खांणे आहियूं त सिंधी पंहिंजी ॿोलीअ खे कीयं विसरंदास।
उहे बि सभु ॻाल्हाईंदा हूंदा आहिन, हा न बोल चाल में अचे ती न सही ॻाल आ, इंजीनियरिंग पास आउट आयो इअं
न माना हाणे हिन ई महीने में मुंहिंजो आखिरी एग्ज़ाम वग़ैरह थी विया हाणे बस रिॼल्ट जो ॾिसूं ता
अच्छा न न सुठो ईंदो जें ॿार हिन एज में तव्हां हेॾी सुठी सिंधी ॻालायो ता त झूलेलाल उअं ई तव्हां जो सुठो ई कंदो।
जी, जी बिल्कुल अॼु ताणी सभु भलो कयो तऊं न हाणे बि कंदा।
अच्छा, घणा ॾींहं थिया तव टास्क में अची?
मूंखे हफ़्तो थियो आ हिन में अची करे।
अच्छा इनमें छा पई ती सिचुएशन हले, आउट गोइंग थी विया तव पूरा?
आउट गोइंग पूरा थीया आहिनि बस इनकमिंग जा पूरा हिक सौ असी मिंट कंपलीट करणा आहिनि हाणे।
अरे वाह, त अमाउंट वग़ैरह कुछ आहियो?
अञा पेंडिंग आ, उहे ईंदा आहिनि सत खां चोॾहं ॾींहंन जे विच में,
अच्छा, मुंहिंजा त ॿ रुपिया आया आहिन अॼु वाधायूं ॾियो मूंखे,
वाधायूं हुजनव तवहांखे दीदी खोॾ, खोॾ,
अॼु ॿ रुपया आया आहिन, हेॾनि ॾींहंन जी मेहनत रंग लाई आ, जी
केलकुलेट थींदा आहिनि हो चेक थियण खां पोइ
अलाए हाणे ठीकु आ जेको भॻवानु मोकिले, ॿ पंजवीह सौ ई चाहत में वॾा कम करे छॾिया असां दोस्ती यारियूं टॉक किंग कॉलिंग न, पर हाणे गुसियाऊं त पूरो ई करे
जी पंहिंजे समाज में पाण असां ॻाल्हायूं ता हिकु ॿिए खां पंहिंजी ॿोली बि ती निकिरे प्लस ए आई बि तो डेवलप थिए, हिनमें सुठो आ न इहो।
त चां ती जंहिं इहो टास्क कढियो आ हुनखे सलाम आहे, बिल्कुलु हिकु यूनिक हिकु शइ हुन पंहिंजी लाइफ जी असां केतिरो सोचे बि नथा सघूं जेकी हुन कई तईं।
जी बिल्कुलु हिक ए आई खे डेवलप करण लाइ जो पाण प्रोसेस फॉलो कयो तऊं जेमें पंहिंजो समाज वारा हिकु ॿिए खां ॻाल्हाइनि ता थोड़ा जुड़नि ता कनेक्शन ता वठनि,
वॾी प्रोसेसिंग भई सलाम आ जंहिंजी इय थोट आ ॾाढी यूनिक शइ कई तईं हुन बंदे बाक़ी वाकई सिंधी समाज जो उधारक पैसा बि ॾे तो हाणे माण्हुनि खे क्योंकि पैसा ॾेई त केरु सिंधीयत खे न वधाए थो, हीअ ॻाल्हि बई पैसा ॾेई करे हिकु माण्हू वठी करे पो तॾहिं बि करनि ता,
जी बिल्कुलु ॿियो ॿुधायो दीदी छा आहे हुतां जो हाल? चाल मतलबु काथे काथे घुमण विया आहियो? तव्हां हुतां जी छा फेमस आ ॿुधायो जगह
असां त भई राजस्थान उदयपुर जा बंदा आहियूं, हिते सभु फेमस आ खाइण पीअण खां वठी सिटी नागपुर वारा अगर उदयपुर न भारत जे मैप में उदयपुर न ॾिठो तव त कुछु बि न ॾिठो तव,
उदयपुर बि अऊं उतऊं साम्हूं थोड़ो खाटू श्याम बि हाणे विच में आयो हुयुमि मां दोस्तनि सां जी बिल्कुलु हाणे मां पिछले महीने में घुमी आयुम खाटू श्याम। जी बिल्कुल, हाणे मुंजो इंजीनियरिंग जो आख़री म नो हुयो दोस्त चैन प्या हाड़े पेपर थी व्या आहिन त हाणे खणी हिक ट्रिप खड़ी अचऊ आख़री।
हुं हुं हुं हुं।
खाटू श्याम पोहुता उंजैन थी करे वापस।
हा, न सही ता चओ। हो एक्चुल में छा हाणे जेको भगवान ट्रेंंड में आ उहो खाटू श्याम आ
जी जी बिल्कुल।
कसां चईंदा आहिन पेहरे साईं बाबा पो गणपति तिरुपति बालाजी।
न ट्रेंड न पर हिक मन साफ़ हुजे बस के काथे बि पाण द
न पर भईया ॾिसो भॻवान त उहो ई हूंदा आहिन विश्वास असांजो मां खुद खाटू श्याम जी ॾाढी वॾी भक्त आयां। ॾाढी वॾी भक्त लेकिन, बस हा जेकी सचाई आहे त ईहा आहे खाटू बाबा असां खुदि ॾाढो मञदाऊं असांजा ॾाढा कम पुडाया तई उन अॻते बि पुॼाईंदो, पर बस उह ई ॻाल आ माण्हू सम्झे की भगवान त उहो ई रूप आ, उहो ई असांजो झूलेलाल बि उहो ई खाट खाटू श्याम बि उहो ई आ बस पाण खे स सम्झणो आ हा पर सही आ हुन जे रूप में पाण त उते अवतार कयूं तई त हुनजा दर्शन जरूर कजन, हिन में कोई दो राय काने भईया, ब्यो ॿुधायो भईया? बस ताहां पुछो, त असांखे जानकारी जयपुर न ॾिठो तव त पो अचजो उदयपुर बि।
जयपुर में मुंजी मासी रहंदी आ मतलब हाणे हुनन जो शादी थ्यो। त उते, जयपुर में, मतलब हुनन जा हे तन छा चैबो आ ससुराल
अच्छा।
माईट्र, छा चैंबो आ हुनख़े? हा।
फैमिली में मम्मी पापा, भेण वग़ैरा अथव?
अ भा आहे हिक अउ मम्मी पपा आहिन।
भेण कान तव? लॻंदो आ भेण हुजणी खपे हिक।
हा हिक मतलब छोटी, मतलब भेण हुजे।
हुजे, परेशान कंदव ख़र्चा कराईंदव मुंजे पुट्र के आहे न नंढी भेण सॼी देर
परेशान करे परेशान मां बि कंदुम, जी बिल्कुल परेशान बि करे खर्चा बि कराए उहो त, बट रेस्पो स्पांसिबिलिटी बि वठंदुम, पर हिक मतलब जो ख़ुशी मिलंदी आ न उहा अलॻ आ।
हा न न सही आ भारत जेड़े देश में त भई सभ रिश्ता खपन भा जा बि, भेनरुन जा बि हे त सही ॻाल चओ ता पर जेखे न आहे भेण हो कदर करन हूअ शादी खां पो भेनरून जी कदर की पेंदी आ, शादी खां पेहरे खपंदी आ।
शादी खां, शादी खां पेहरें कदर न रहंदी आ
पेरे रहंदी आ, पो निकरी न न भईया पो त जोड़ा ठही वेंदा त पो रिश्तन में सभ मिठा भा भेण सभ साइड।
हूअ नथो चवां जीअं हाणे मां भा आहियां मुंजी अगर भेण हुजे हा, भले ही हाणे कदर न त कयांस मां हुनखे तंग कयांस हा हिकदम पर शादी जी मल थेसा हुनजी त मूंखे मतलब सुठो न लॻे हा न की छॾी वञे थी त।
न न छॾे त ॾिसो हाणे उहो त रिश्तो आ जेको ताहांजी बि घरवारी ईंदी त छॾे ईंदी भा भेण पर हिक उहो आ की बस छॾिणो त हाणे ह रिश्तो आहे हेहिड़ो, बसि उ छा रिश्तनि में ओतिरी मिठास डाउन न रहंदो आहे, ॿिेयो असां त एक्सपीरियंस आहि त भई प्यारु ॾाढो हूंदो भा- भेनरुनि में जुड़ावु ख कमी थी वेंदी आह। ईहाई ॻाल आहे। तव्हां घणी एज़ तव
मुंहिंजी त हाणे, ॿावीह रनिंग आह।
ॿावीह- टेवीह साल त, हा ॿावीह ताईं हूंदो रन् त ॾाढी सुठी सिंधी अथव, मां पंहिंजे पुट खे ई चई मुंहिंजो ख़ुदि जो पुटु टी टेवीहे साले जो आहे। त ॻाल्हाइण सां ई आवाज सां ई जजमेंट थिए थो।
बिल्कुलु- बिल्कुलु, त सिंधी नत्थी अचेस् शा? हुनखे ॻाल्हाइणो खपे।
न न खोड़ ॻाल्हाईंदो, हीअं पर हिकु तव्हां जीअं ॻाल्हायो था न, उहोइड़ी फ्लूएंसी कान अ ॿारनि में ॻाल्हाईंदा आहिनि पोइ खिल वारी सिन् हिअ ॻालाए त मौज ईंदी आहे, असांजे घर में।
अच्छा इएं। न त नंढपण खां, नंढेपण खां ॻाल्हाइणु ज़रूरी आ हुनमें। हाणे मुंहिंजे घर में कीअं, मूं सिंधी हिंदी मराठ हिंदी इंग्लिश जो बि हले साम्हूं वारो जो ॻाल्हाए थो हुन लैंग्वेज में पाण ॻाल्हाए सघूं, हीअं फ्लूएंसी खपे।
न उहो त फ्यूएंसी त अथनि भईया, पर उहो छा आहे मस्ती वारी हिन्दी ॻाल्हाईंदा आहिनि?
उहो बि हले पर साम्हूं वारे खे बसि, सम्झणु अचे
हा हुननि खे मौज ईंदी आह। सिंधी ॻाल्हाइण में।
जा नियम न तुटनि ऐं साम्हूं वारे खे समझणअचे, बस ॿ पाइंट ज़रूरी आहिनि।
हा उहो त सही ॻाल्हि ता, चओ त्वहाँ
जे
फ्ल्यूएंसी त खेर अथनि, जी भईया
रोटी वग़ैरह थी वई?
रोटी सभु ॿार आहिनि, जिम वारा असांजे घरु।
अच्छा जिम वारा, जिम ज़रूरी आहे। बिल्कुलु जिम ज़रूरी आहे, मेम पाण मां बि हा जिम मां बि फॉलो कंदो आहियां, जिम ॾाढी ज़रूरी आह।
उहोई आहे न, सभु असांजे घर वर्कआउट वारा ॿार आहिनि। डॉटर आहे उहा ॿि मुंहिंजी, तव्हांजो छा थव पेरेंटल बिज़नेस फादर जो?
हा, पप्पा जी दुकानु ऐं कंफेक्शनरी जी होलसेल में मां बि हाणे दुकान ते ई वेठो आहियां, नंढेपण खां वेहयां तो हूंअं त, जी।
ज़रूरी बि आहे न, पेरेंट्स खे हिकु सपोर्ट र्ॾियण त।
बिल्कुल बिल्कुल,, असां ॿई भाउर पपा खे स सपोर्टं हंड्रेड परसेंट ॾियूं ता।
तव्हां वॾा, नंढा?, त नंढो छा थो करे पियो?
नंढो ॿ साल नंढो आहे, बस हुनजो सैकेंड ईयर हाणे चालू हुयो ख़तमु थींदो थर्ड इयर, थर्ड ईयर में वेंदो हाणे।
त तव्हां, तहां सिंधी त हूंदव बिज़नेस मैंन। त तव्हां इंजीनियरिंग कीअं चूज़ कई?
हा, हाणे कीअं मां चयमि, भा आहे सपोज़, हाणे नंडो हुनखे पढ़ाई में वधीक इंट्रस्ट कोन अथसि, उहो चईंदो आहे की मां दुकान विहंदम, मां धंदो कदमि, मूंखे बिज़नस वणंदो आ, इंटरेस्ट आ।
अच्छा
ठीक आहे भा खे चयो मांस् तूं धंधे में वेहे, हाणे ॿ ॿ भाव भावर हिक दुकान ते हाणे शा करणो, मां चयो मास मां पढ़ाई थो कयां वधीक
हमम
ऐं हुए ॿि हाणे बायोडाटा में विझण लाइ ग्रेजुएशन त खपे मिनिमम।
खपे, सही ॻाल्हि आ बिल्कुल सही हम
तव्हां बि हाणे हिकु छोकिरी जा मम्मी आहियो त तव्हां बि चईंदव न की छोकिरो जो बि अ चे त पढ़ल लिखल हुजे बिलकुल त न जी उहोई पर्पस सां मां कयूं कि इंजिनियरिंग करे थो वठां।
हमम
लब नॉट इंजीनियरंग बट हिकु ग्रेजुएशन त खपे डिग्री।
हम हम हम, ऐं हाणे छा विचार थव हिन शइ खे ॾिसी?
हाणे हिनखे ॾिसी करे मूंखे लॻे थो कि इंजीनियरिंग कयो अयां। त कुझु रियल वर्ल्ड प्रोब्लम मां बि सोल्व कयां, मां बि कहिड़ी कंपनी में कमु कयां। अउं ग्रोथ कयां कहिड़ी हिकु जॻह में।
अच्छा
त हाणे मां मतिलब चंद्रपुर मां रहां थो त इंजीनियर मुखां मुखे लॻे थो मां हैदराबाद वञी थो सघां ऐं कहिड़े एमएनसी कम करे थो सघां। हुते पैकेज बि सुठो मिलंदो, सिखण ॿि मिलंदो। ऐं पंहिंजो फर्ज़ ॿि अदा थींदो इंजीनियरिंग जो।
बिल्कुल सोच सुठी तव भेण सोच सुठी तव।
हा न ऐं हिनमें हीअं बि न की मूंखे जॉब ई करणी आ। थोड़ो घणो सालनि जो एक्सपीरियंस वठंदुमि हुन खां पोइ पंहिंजी सु--पंहिंजी कं ंपनी मूंखे खोलणी आहे इअं मुंहिंजो विचार आहे।
अच्छा
जी बिल्कुल
हमम
ॿियो ॿुधायो, तव्हां जो छा हाल चाल आहे बाबू साहब
बस भैया आनंद मंगल घर परिवार सब हले थो। ग्रहस्थी आ, ॾाढो सारो कमु आ, हाउस वाइफ सां गॾु हाणे इनलॉस ॿि आहिनि फैमिली में। ख़ूब काम, मज़ो, थकावट।
सो जा।
हा
तव्हांजा पेका काथउं जा?
असांजा पेका अॻ तव्हां चि्तौड़ निंबाड़ा अॻर कॾहिं नालो ॿुधोहुजे महाराणा प्रताप चित्तौड़
हा, अच्छा मतलब कहिड़े राज्य जो आ?
अ राजस्थान में ई असां मोस्ट ली राजस्थानी सॿ राजस्थान में ही शादी कंनाऊ मुंहिंजे फादर खे उहो ईज़ी गोइंग थी वेंदो आ। हीअं त थिको सॿ असां भेनरूं पंज भेनरूंऊ त पापा जी इअं ई कोशिशि हुई की सॿई भई स्टेट में हुजउं।
जी बिल्कुलु पंहिंजो पंहिंजो स्टेट हिकदमि पंहिंजो स्टेट ई रहंदो आह
कंफर्ट रहींदो आह न हुते। आवाज ई पहिंजो अन ए न उई आहे न भईया ॼा राजस्थान ॼी त तव्हां दाल बाटी वल्ड फेमस हीक आहे जेकी आहे राजस्थानी दाल बाटी ऐं गटे जी सॿ जी असांजी हितां जी फेमस
अच्छा।
मिठायुनि में त पुछो ई न राजस्थान जा ॻैवर ल ॾु फेमस आहे हितांं अखरोट जी मीं